हँ ओते कम होइए ने जेतै जतेक बात करबै अभी ओतेक काम खतम होल ने जैते। ह
तऽ एगो लोंस करि सकै छैय।
हाँ। अहाँके अभी के गो काम होल। आंय।
अभी कहाँ एको गो भेलै। वहाँ पर अभी कहाँ एक लिख तऽ कहाँ लिखेले एक।
सब सवालके जवाब देलियै। अभी देखिय देखिय ने जाके कार्य एप पर अभी ने कुछ क्वेश्चन आयल होतै। क्वस््चन ने बढ़िआं से सबके आंसर दे देबै। तऽ बस एक काम।
कहाँ आयल छैय।
जाइय ने मतलब कि एक बार कार्य एप पर वहाँ
वैसे जीरो से पाँच लिखाल छैय।
वहाँ छैय ने एगो अथि हरियरका मतलब की बटन जहा पे एगो छैय चिन्ह। ती राक ओ टिपए। ओकर बाद अएत तू कैर देभो तऽ। मम्मी।